हँ खूब सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू जुड़ायल रहू ठीक छिये
हँ हँ ठीक छी अहाँ सब छी ठीक
हँ हमहुँ ठीक छी बौआ बढ़ियां छी सबगोटा बढ़ियां छै अहाँके बौआ सभ बढ़िआँ किछो नहि हेबौ आ कनि लेट उठबे केलहुँ कियकि रातिके एतेक गर्मी लगैएा ने एतेक गर्मी लोगय जे भेट राइत नींद नी होईए ओ भोरमे जा कऽ नीन्द होइए भोरमे सुतलय लेट ओसभ चलि गेलखिन। पुछलहुँ हेँ चाय बनााकऽ पलहुँ हेँ वएह घरेके काजसभ करैत छी। भगवानक बर्तन सभ छलहु हँ। धोइत अखन अहाँ फोन केलहुँ तऽ ह आब जे छै से काज सब करबै दाएल चरहैने छी कहलिये जे दाइल फ्राइ बना छि ह रोटी चावल और किछु एहन बना लेबै तऽ दाएल चढ़ेने छीय इएहसभ करैत छल ह अहाँ सभके भऽ गेलै सब चीज
ह ह हमर तऽ भऽ गेल अखने पूजा तूजास भ भऽ गेल। सभटा खेनाइ पिनाइ सभटा बनि गेल। बौउओसुतल छै। त अखन हँ हँ बहिन गेलखिन हे।
अच्छा बड़ा जल्दी मारि दै छियै।
हँ खेलियै नहि एखन बनेबे केलियै
अच्छा। तऽ सवेरे उठे छैतऽ सवेरे काजो भ जाइत छै ठिके बात छै।
हँ से तऽ सही हय हमर बाबूजी के न ड्यूटी छैन। तऽ फेर घोर मे आबे छथिन तऽ खाना तऽ चाही ने।
हँ ताहि दुआरे अपन बनि सुनि गेल। तऽ एलथि नहेलथि सोनेलथि आ फेर खेलथि
नहााय छथिन आओर नहा गेक एथिनतहन खाना खेथिनह‌थिन
हँ तऽ उएह छै। जे भरि राति रहै छथिन। काज पर तहन तऽ भाय सबेरे खाना चाहबे करी फेर खाना ख खेलाके बाद फेर आराम रेस्ट करथिन आराम करथिन। सएह सब होइ छै। हँ तऽ पुरुखपातर छतथिनह महिला तऽ दू बजे तीन बजे खाइ जाइ छथिन। तऽ नहि कोनो दिक्कत रहै छै। हन आ हमरो सबेरे खायके एहन आदत अछि। नहि
हँ हँ हमस तऽ अपन ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक बारह बजे तक खा पी कऽ पर निश्चिन्त भऽ जाइत छी।
बौओ नहा सोनाकऽ सुतल छै।
हँ हँ बहुत सुतल छै।
अच्छा। बढ़िआँ यए सवेरेके नहेनाइ खेनाइ तऽ बहुत नीक बात छै।
हँ छै। यहे क सवेरे उठू तऽ सवेरे अपन भऽ जाइ छै।
ह हमरासके इहो भऽ जाइत छै। ने पानिए खाली भऽ गेल। तऽ सभ इन्तजार करैत रहू। मकान मालिक हँ मकान मालिक नहि छलैए। पाँच छओ दिनसँ एक हफ्तासँ। त जेकरा मोन होइ छलै। चला के काज कऽ ले छले। ह आब मकान मालिक आबि गेलै। तऽ सब इन्तजार करैया जे चले ेतै तखन ने हयब चलेतै तखन ने होयब तऽसभ बैसलियै। आब अखन साइदचलेलक यंऐह तऽ आब नहायत सुोनायत लोक भोर मिस
तऽ तहन तऽ दूगो पानि के सिस्टम लेनाई होताय
हँ दूगो छै। लेकिन एकटा जे छै। ने सप्लाइवला पानि आबैत छै। ओमे अपनामे लगेने छै। अपन टंकियो अलग रखने छै। ओ हरदम नहि चलबै छै। दू दिन पर तीन दिन पर चलबे छै। तब पीला लोक के जेकरा भर छै। कहि दै छै। आ भरै छै। आ बाँकीे ई पानि जे छै। ने सप्लाई अथी वाला बढ़मा वाला पान ओ पानि जे छै। से चलै छै। ए ने के किरेदारसभ छै। जा्यदाा भरल ने।
अच्छा।
तऽ ओ भऽ रहल छै। तऽ पानि
तऽ नहााय लेल तऽ ओ बरमे वाला पहि अथी करतेै ने इस्तेमाल
हँ हँ हँ लेकिन उएह छै ने जे किरेदार जादा छै, किराया पर सब बेसी छै भरल छै ऊपर सऽ नीचा तक पानि खर्चा तऽ बेसी होइ छै तऽ मकान मालिक तम तमसायए लगै छै जे एतेक पानि तु सभ खर्चा करैत छ,
सेहे कि भई ज्याददा किराएदार रहतै। तऽ पहि ने
खर्चा हैबे करते उ तऽ मकान मालिक तऽ सोचबाक चाही ने ओ चीज जे जादा ख मकान किरेदार एखने छी। हम तऽ खर्चा तऽ हेबे करतै। केओ पानि तऽ बर्बाद करै नहि छै। आ सभके तीनटा चार टा बाल बच्चा छै एकटा हमहीं छियै जे सबस पानि कम खर्चा करे छै तीन गोटा छिए उ दूनू गेटा नहाय कऽ चैल जायत छथिन आ हम नहेलू एकटा साड़ी हमरा कपड़ो लत्ता न रहैया धिय पुता वाली के कपड़ा रहै छै ने,
हँ।
हमरा पन्द्रह दिनपर दुनू भायके रहैत छनि शर्ट पैंट ओ धोलो बस भऽ गेलै ताहिके बाद किछु नहि हमरा सबसँ पानि कम बाल बच्चावालीके खर्चा होइ छै सभसँ पानि कम हमहीँ खर्चा करैत छियै, लेकिन डरै केओ कहै नहि छै जे चलाबय लए
हँ हँ।
सब छै।
मकान वाली रहै छै तऽ होहिए जाइ छै कि कनी दिक्कत हमरा सबके तऽ मकान हमर सबके मकानो मकान वाली तऽ रहै नहि है सब किरायेदार सब अच्छे ी
हँ तऽ ई सिस्टम छै ने जे भााय अपन चला ली अपना अपनामे लगा देने छै सिस्टम नहि से नहि छै एहिमे मकाने मालिक चलबै छै,
बुझलियिया हँ आरठनि रहल छियै तऽ ओ तऽ एनाहिते सिस्टम यऽ अपन चलाउ भरि दिन खर्चा करू लेकिन एतय से नहि छै ओ मकान मार चलबै छै, तऽ सिस्टमसँ चलबै छै अपन मन होइ छै तख खना नहि छलैएा तऽ सभ चला चला कऽ अपन काज करैत छै, ओकर पाननोो हयत गाँव जेना ठं्डा कल जा रहै छै कि, एखन ओ कतहु गेल छलैया तां आऔर नहि छले रहै छै एते रहै छै बे बेटा पुतहु सब कतउ आओर रहै छथिन हँ बेटा पुतहु सब कतौ आओर रहै छथिन
अच्छा कतहु घुमै फिरै लेल गेल रहथिन
बुझाइया बुझाइया घूमे फिरे लऽ कतौ गेल छलन आ नहि तऽ अपने रहै छथिन एहि मे बेटा पुतो घरवलाा क केओ नहि छनि बेटा पुतहु छनि दोसर जगह रहैत छनि
अच्छा
सएह सब यै, छत पर एलहुं हें एतेक गर्मी ये रौद नहि य हन रौद म मक लेकिन एहन गरमी अइ घमहौरी भऽ गेलियै बहुत ज्यादा ने
कहु गर्मी तऽ छैहे बहुत गर्मी छै,
बहुत गरमी छै पता नहि देखत जे बारिश हैत मोबाइलमे देखत जे बारिश हैत आ होइ छै एकोटा बुन्दू पाइन नै काइल सँ फेर बहुत ज्यादा गर्मी भऽ गेलैए।
हँ हँ पाइन ताइन नय नऽ होइत आस पास मे एगो भेल जे आस पासो मे भेल कतहु हँ,
रातोमे छत पर आयल छलियै एको र ती हवा नय एको रती हवा नइ सै सोचियै अहाँ सब केँ भऽ गेल काज धन्धा कऽ कऽ निश्चिन्त छी नै
हँ, हँ हम निश्चिन्त छी आब सबगोटा खाय-पीब फेर ओहै सब मे लागल, फेर बौआ आब कनि काल मे जगता तऽ हुनका मे लागब
नहा ले छथिन तऽ बौआ ठंडा देह ठंडा भऽ जाय छनि त नीन्द आइब जा
हँ नय तऽ सेबेरे उठि गेल छलखिन ने सात बजेसँ पहिले उठि गेल छलखिन ताहि दुआरे अपन नहा सोना कऽ सुति रहलखिन
धिय पुता केँ नियमे होइ छै जे आ फेर पढ़ऽ लिखऽ वला जखन हयत नऽ तखन नै उ उठत तहन तऽ उठने नइ उठत आ एखन जे नय ओकर कोनो काज ओकर रहैत छै तऽ ओ भोरे उठि जाइत हैत हमरो जे बौआ छलखिन हेँ
रोज सात बजे उठि जाइ छथिन अपन आ तखन सँ टाण्डव करै छथिन
हमरो बेटा छलखिन नऽ ओहो एनाहिते छोट मे की करे छलखिन हे ओ अपन छोटकी ओ छोटकी दीदी जे हुनकर छलनि हे बौआ केँ किनका भोरे छ बजे उठ केँ गेट पिटे ला चैल जाइ छलखिन हे। दीदिया, दी दीया गेट खोल, दीदीया गेट खोल
हँ
आ आब जे छै आबो ओ गेलखिन सत्रह-अठारह साल केँ आब पढ़य केँ समय एयलनि हेँ तऽ दस बजेसँ पै, नै आब नै उठै छथिन। आब कतेक बजैत छियैन, तमसाइ छियैन तखन गेट खोलै छथिन नइ तऽ गेट नइ खोलै छथिन
बताउ, सही छै जहन पढ़े वाला टाइम आबे छै तहन तऽ बौआ सब केँ नीद नहिये
नीन्द, हँ ओहै बात छै जे ओ ब ओ बच्चा सबकेँ टोना होइ छै ओ चीज आ जहन पढ़यवला समय औतै तहन जबरदस्ती उठेबै तहन उठत आ एखन जे छै से एखन काज ओकर कोनो नइ छै तऽ ओ उठै छथिन भोरे सँ
हुनका सबस बेसी टेंशन रहै छैन काज की जे भेलै कि नय भेलै। सब टा भार, चिन्ता हुनके रहै छैन
अच्छा आर घरमे सभगोटा सेहो नहा सोना कऽ निश्चिन्त छथि
हँ नइ एखन सासू माँ नय नऽ एलखिन हँ आब ओ जेथिन नहाय लेल बौआ केँ हम ब हँ तऽ ओ भोर मे बोआ केँ रखने रहे छथिन तहने सबटा काज हमरा ओरिया ये नय तऽ एक गोटा ओकरा पकड़ू एक गोटा काज करू हँ, एना ओ रहै नय छै केेले खेलाइत। बगालमे बैसल रहू तहन ओ खेलेता तहन ओ बजता तहन ओ अथी कर
अही केँ बौआ रहैथ, हाथ पका लेने चायमे
हँ हँ
हँ बदमाश
ब बहुते पायक गेल रहेैन पाँचो उड़ी पायक गेल रहेैन बहुत फेर चारि प हँ हँ आब तऽ ठीक छैन आब तऽ हाथ एकदम सही बुझााय छै लागे नय छै जे पाकल छै ठीक भऽ गेलैन वहाँ बहुत दिक्कत भऽ गेल ओहिके बाद
ओकर अथी तऽ नय ने छै, दाग-ताग नय ने छै जे दाग भऽ जाइत छै से सब दाग-ताग
तऽ क्र ह डॉक्टर ओ क्रीम दवाई लिख के देने रहे से लगबैत रहले तऽ ठीक भ गेले दाग-ताग नय छै
नय ध्यान देबै छोट बच्चा छै ने, झपट्टा मारयवला कते बच्चा होइ छै
हँ हँ ताहि जे आते में ओहि दिन सेरायल कनि-मनी रहल तऽ चल भाय कनी-मनी पाकल तऽ नय छै। ओहि दिन तुरंते निकालनहि छलियए कोप मे अहिना कऽ रखल यै अहिना कऽ ओकर पेंट फेेकैइ लेल गेलियै हम्म ताबै
तुलफुल -तुलफुल करै छै झपटटा मारि दै छै कते बच्चा शान्त रहत। अहाके बौआ बदमास हतिन झपट्ता मैर दइ छथिन।
ओ सब चीज मे झपटा मारैत रहै छथिन।
नय तऽ से ध्यान देबै देखैत छी कत
एहिके बाद हिनकर एहन तबियत खराब भेलनिन जे पुछु नय फेर ड अ अ अत ल गेलों अ अस्पताल डॉक्टर लग मे तऽ एडमिट भऽ गेलखिन तऽ दू तीन दिन ओतय रहलखिन तहन जााकऽ आब ठीक छथिन
बुझिये
ब बहुत बहुत दिक्कत करै छै पता नय क
नय ध्यान दियौ एकटा काज भली नय होय लेकिन बौआ पर तऽ ध्यान देबे करियौ कियाऽ परेशानी कते होइत हैत से तऽ अहिसब बुझैत हेबै।
हाँ ह।
दुआरे ध्यान देल करियौ काज बादोमे हेतै लेकिन बच्चा सभसँ जरूरी छै।
सबस बेसी आब कनेनाय सीख गेलखिन हऽ ने किनको जे देखे छथिन दाइ -बाबा अपन प्प पापा ककरो देखै छथिन त पे पे करऽ लगै छथिन कोनऽ लगै छथिन फेर हमरा देख कऽ न कने छथिन हुनका सबके देख कोनऽ लगै छथिन हुनका सब के लगमे
बुझैय छथिन नऽ जे म्ममी नै कतुउ लॉ कऽ जाइ छैथ आ अ सब लॉ कऽ धुमअ ला जैत थिन ताहि दुआरे हुनका सबके देख कऽ जे कने लगैत छथिन जे आब लऽ चलू।
हम कत लऽ केऽ जेबै हम अपने तऽ जायइते नय छी त हुनका कतऽ स लऽ के जाबै हमर घर स फुरसत नै भेटय तऽ हम क तऽ लऽ कऽ जेबै नऽ।
ताई दुआारे। ओहि दुआरे।
सएह सब छै तऽ अपन छैन दाइबाबा घुमबै लेल छै ने एखन तऽ घुमबै छथिन। फेर बादमे तऽ वाइट इस्कुल -टूशन भऽ हऽ जेतेै तऽ कतह धुमता।
तऽ नय बौआ सब बच्चा के दाइ बाबा से रहितो छै ने हर बच्चा ओ पोता होय पोऽ हे दाइयो बाबा के रहे छै आओ पोतो-पोती के रहे छै। से अलगे तहन बेटा-पुतहु पर माया नय रहैत छै पोते पोती पर माया भऽ जाइत छै।
छै है की से तऽ छै ह आ वएह भोर मे अपन रखै छथिन ताइ हुनका तहन हम सभटा काज ओरियान
हँ नै नीक करै छिय गोटा रखै छी एगोटा काज करै छी बहुत नीक काज करैत छी नै तऽ उएहमे किछु कहाँ। कऽ लेत भऽ जायत नै टेंशन चलू।
बांकी सब गोटा नेहा सुना लेेबैथ।
अच्छा।
हँ अहुँ अपन नहा सु सोना लिय तहन अपन सबटा काज धन्दा भइते तेरह।
हँ उएह करै छै गर्मी दुआरे बौआ सोचै छियै। की जे पहिले खाने बना लिअ तहन नहायब तनी नै त गर्मी
हेलो हेलो।
हँ हेलो।
हेलो हँ हँ बाजू।
हँ सएहसब उएह ओही-दुआरे खाना पीना पहिले बना लैइ छियै। जे मतलब गर्मियो लगै छै तऽ नहा लेलौ ताहिकेबाद मन फ्रेश लागल। आ नै तऽ पहिले तऽ नहा लै छलिया एखन एतेक गर्मी छै। तऽ पहिले सोचै छियै खाने पीना बना ली ताईके बाद किछु करी। ओहि दुआरे खाने पीना बनबै छलौ हँ बड गर्मी अजीबे गर्मी। परेशान छी गर्मीसँ।
नै एइ कूलर-तुलर तै गर्मी लगैत।
नै छै बौआ नै छै रहै पहिले एकटा पहिले लेने रहियै तऽ।
तऽ ल लेबाक चाही। न भले एके गो लिय लेकिन ल लिय कमती मे जान तऽ बचत एहन गर्मीसँ तऽ लोक मैरे जेतै
वएह बात छै कहुना गुंजाइस। कऽ रहल छी पहिले तऽ छेला लेकिन ओ खराब भेलै ओ।